हेलो । हेलो । हेलो नमस्कार ।
आर बताबै छी।
हँ आओर सब ठीक आओर । सब नीक छै अहाँके आवाजवा काहे न अबे जाव रहल छै।
ई ई एगो मोबाइल मे एता दिक्कत हो गेले छी जब भी ब्लूटूथ लगाबे छी ने कान मे तऽ सुनाई न देवे छी भले दोसर मोबाइल मे सुना देवे जी छी लेकिन ई मोबाइल मे काहे न सुनाई देवे छी पता नहि छि । तऽ उहे बन्द । करै छीयै ।
ओ अच्छा आओर बताबै छी ने अहाँके अ- ख हाल चाल कैसन छै ।
इहे तऽ हालचाल बड़ा नीक छै एक बता होइ छै ने हालचाल।
हाल चाल सब नीक छै आओर बते न अहाँ के माता पिता के हाल चाल सब नीक छै ।
हँ इहाँ ने तऽ माता पिता नीक छै अहाँके बताबै छी माता पिता नीक छै ।
हँ हमरा माता पिता सभ सभ नीक छै अहाँके ओनी के मौसम कैसन छै ।
यहा के तऽ मौसम बड़ी खराब छियै बारिश के मौसम बुझाइ छै होते बारिश होइ छै लाग ।
ओछा बारिश हँ हमरो ई मौसम काफी नीक । छै काफी अ बढ़िया छै लागे छै इधर बारिश होयवाला। छै समझिय अहाँके ।
हूं -हूं ।
हँ लागे छै यहाँ के बारिश होय बाला छै आओर बताबै छीयै ने । अहाँके अ खाना भऽ गेलै ।
ह इहाँ के तऽ खाना हो गेलै बड़ा नीक भेलै या अहाँके बताबै छैना हो गेले।
हँ हमरो । खाना भऽ गेलै आ अहाँके खानामे कथि- कथि भलै हं ।
यहाँ तऽ खइनी अइछ छोले खयनी आओर चना खइनी यह आओर बिरियानी खयनी यह आओर मटन बिरियानी खइनी औरो अंडा चावल खगनी य आओरो कथी । ब छी ने मछली चावल खुइ ल छी आलो कोबी भणटाल ई के सब्जी खुएले छी आ रोटी खुइले छी अहाँके बताबै छी ने की की खुइले छी ।
हमूह खगनी है आज आ उ दालि खगनी है, भात खइनी है, फेर सब्जी खाय, छियै फेर । खाइ छै तरकारी मे आलू । खाइ छियै । चना खाय छियै, पनीर खाइ छियै, फेर सलाद। खाय छियै फेर चटनी खाय छी बड़ा नीक खाना छै । बनल आज के बड़ा हँ- हँ बड़ा दिल खुश हो गेल छी खा के आओर बताबै छी ने। अहाँके शाकाहारी खानामे सभसँ नीक कोन खाना । लगै छैय ।
यह लागे छै शाकाहारी मे दाल भात आलु के भुजिया अचार लागे छैय बड़ा नीक लागे छैय । स्वादिष्ट ।
अहाँ के ओइसे बिहार के रहे वलाा छियै ।
कथी बोलै छियै ।
अहाँके ओहिसँ बिहारके रहैवला छियै ।
हँ बिहारके रहवलाा छैय लिट्टी चोखाँ से बहुत प्यार करै छियै ।
ओ -ओहि से तऽ हमरा पता चल जाइ छैय । आउर बताइए न । अहाँ के पढ़ाई लिखाई सब नीक चलैत छैय ।
हँ यहाँ के तऽ पढ़ाई लिखाई सब नीक चलैत छैय अहाँके बताबै छी ने पढ़ाई लिखाई नीक चलैत छैय ।
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक चले छैय । बड़ा बढ़िया से फॉर्म लेले छल विषय हमरा । बड़ा निक लागे छैय विज्ञान विषय बड़ा निक लागे छैय ।
कोन कक्षा मे छियै यहाँ ।
हम तऽ ब अ । हम तऽ छियै बारहवी कक्षा मे पढ़ै छियै हम आ विषय लेे छियै विज्ञाने लेने छियै । हमरा सबसे विज्ञान सब । सबसे नीक अहाँ से बता दु लागे छैय अ । जीव विज्ञान लागै छैय । फेर अ । फेर भौतिक शास्त्र लागैत, छैय आ फेर हिदी लागैत, छैय इंग्लिश लागैत, छैय आ फेर इहे नीक लागैत छैय बड़ा नीक लागैत छैय आ रसायन शास्त्र तऽ बड़ा कठिन विषय छैय होल छैय ।
बाड़मी में ।
हँ बड़ा नीक- नीक विषय । छै हमर एक । शिक्षा मे छैय गणित विषय छैय । त ओ एक्ट्रा में रहबे करै छैय । छैय एक ।
ह त वह जाइ छैय। तुर सब मतब बड़ी ब-ड़ी ई अथी वह जाय छै जीव विज्ञान इ सब नाइंथ में ई सब । थोड़ी ना रहै छी, जादा छी।
छै ओ आ अहाँ बारहवी क कक्षा मे जाय छै। अ अहाँ के जेबै ने तो सारा विषय सारा के आओरो मने ओकरा के बतताई सारा बड़का। बड़का- बड़का विषय जौन आज छोटा लागै छै ने । ओ बारह होइ कक्षा। क्षा मे जेबै तऽ उहे चीज व बड़का कऽ के पढ़तै अहाँके।
ह्म्म-ह्म्म। बारा बारा मने एथी मुस किल होय छै नै।
कठिन हो जाय छै। के विषय ए बारहवी मे जा के लेकिन, लेकिन पढ़ेवाला लयका होय छै ते कैसनो पढ़ ले छै।
ह्म्म ई तऽ बाते छै। लेकिन ओय से बहुत लयका सब के मने मोन नै करै छै पढ़ैके, अच्छा जना पढ़ौ के मन करै छै ने एना देखके पढ़े पढ़ैके मन नै करै छै।
हाँ ई तऽ सही बात बोलै छी अहाँके और बताई ना अहाँके घर-परिवार मे बाबा, दादी, भा, बहन, भाय सब कुनू नीक छै ने।
हाँ इहाँ के तो सब कोनो नीक छी, अहाँ के बताबै छी ने दादा, भाई, बहन, फूआ, फूफा, मौसा, मौसी सब नीक छै।
हाँ सब हमरो परिवार मे सब कोई अ स्वस्थ छै, सब कोई नीक छै। हय और बताई ना अहाँके ओरी हाँ बताई पु छी बोलियै ना।
एगो बात अहाँ के ना सोचे छी, सब लयका पढ़ के मान लेबे छी डॉक्टर, इंजीनियर बनते तऽ ई सब कोन बनते कोनो राज मिस्त्री, कोनो पलंग बनावे वाला, कोनो घर बनाए वला ई सब कोन बनते। सोचे नै छी।
हाँ जबन ना पढ़तै उ बनतै।
हाँ तऽ सब पढ़ेले थोड़िये ने रहै छै, उम्म सब पढ़ के निकल जेते तऽ ई सब कोन कामा करै
हाँ सही बोलै छी इहाँ के तऽ इ ऐसन ना होते, सब कोय पढ़बे थोड़ी ना करै छै आज काल के जमाना मे। हाँ इहो बात छै। और बताबै छी ना अहाँ के पेड़-पौधा में कौन-कौन से पेड़-पौधा लगैले छिये।
इहाँ के ते लगेले छी, आम लगेले छी, लीची लगेेले छीये और कठहर लगले छीये, केला लगेले छीये, निमू का पेड़ लगेले छीये, और छोटका निम्मू बोलै ना छीये। नींबू ना नींबू। उ लगैले छीये आ बैर के गाछ लगैले छीये आ उ हऊ कथी बोैलै छी ने हऊ छोटका करेला खाय छीये उ
हँ -हँ करैला । करै लए तऽ बड़ा खाइ छी हम ।
ह करैनी बोलै छै ऐसे करै ल करे ऐसे कुछो बोलै छै । खाटा मीठा लागै छी आ म आ । एक एक कांट होय छै।
हां।
ओ होइ छैियै आ सब्जी मे तऽ लगाबै छियै आलू लगाबै छियै, प्याज लगाबै छियै, लहसुन लगाबै छियै, मर्च लगाबै छियै, आओरो कटहर अथि कथि बोलै छै टमाटर लगाबै छियै,। कोहरा लगाबे छैय, भानटा लगाबे छैय, लौका लगाबे छैय करैला लगाबे छैय, इहे सब लगाबे छैय अहाँ के बताबे छी ने सब्जी लगाबे छीयै ।
हँ हम तऽ सब्जी मे बड़ा चीज लगाबै छियै अहाँके बते न अहाँके पेड़ पौधा आम के पेड़ पौधा लगााय ले छियै ।
हूँ हम पेड़ पौधा लगेे छीये ने आम मे लगेने छीये मालदव आम लगेने, छीये किसनभोग लगेले छीये, दसई छैय आम लगेने छीये, कोलपत आम लगेने छैये लंगा आम लगेने छीये के लगे इहे लगे यह । बतावे छी न । पेरमे लऽ लगेले छीयै ।
हँ हमूँ आम के बहुत प्रकार लगैले छियै अहाँ से बता दिय कि हम लगैले छीयै डलमा आम के पेड़ लगैले छियै । फेर जर्दा आम के पेड़ लग । भेलेई छिय माल । देव आम के पेड़ लगेले छियै फेर ओर लगले छियै दशहरिया आम के पेड़ लगेले छियै, सिपिया आम के पेड़ लगले छियै, फेर कोहरावा आम के पेड़ लगेले छियै, । पेड़ लगेले छियै । अहाँके बता दू कि भदुआबा आम के पेड़ लगेले छियै आ औरो हम पेड़ पौधा मे लगेले छियै जैसे कटहल के पेड़, हो गेलै भऽ गेले हो गेल छै फेर दूगो पपीता के। पेड़ लगेले छियै । फेर लगेेले छीये दूगो । केला के पेड़ लगेेले छीये, एगो निम्बू के निम्बू के पेड़, लगेले छीये छोटका -छोटका नींबूआ के पेड । आ फेर लगेले छीये । तीन गो अमरुद के पेड़ लगेेले छीये फेर हम फूलो में बारा । कुछ लगेले छीये ।
कोन -कोन बताबै छैय नई ।
हम उ फूल मे लगेने लछियै हम गुलाब के फूल लगै ले छियै गेन्दा के फूल लगै ले छियै, चम्पा चमेली, के फूल लग ले छियै फेर ओड़हुल के फूल, फेर सूरजमुखी । के फूल बहुत गुड़ गुजवा के जटा मसी के।
हम बतईआई ई ।
हँ ।
हम लगेले छियै गेंन्दा के फूल, सूरजमुखी के फूल, गुलाब के फूल, उज्जर गुलाब, के फूल, देखे छियै
हँ- हँ उज्जर गुलाब के फूल होइ छैय ।
हँ उज्जर गुलाब फुल। तुलसी -तुलसी लगााबइ छीयै तुलसी फूल देखै छीयै ओइमे तुलसीए फरई छैय।
हँ -हँ तुलसी देखे छीयै ।
बड़ा नीक -नीक लाग छैय आ बहुत । जैसे में अ ऐथी मने फूल छैय लेकिन नाम नहि पता छैय भले कलर पता छैय लाल छैय ब्लू छसे छैय ।
ह्म अहाँके सही बोलै छी आओर बते ने अहाँके अ खाना मे शाकाहारी खानामे सभस नीक सभस स्वादिष्ट कोन खाना लागै छैय ।
यहाँ के तऽ सबसे नीक सबस स्वादिष्ट खाना लागै छी एहि शाकाहारी मे दाल भात, भुजिया, अचार, आऔर कथी कहै छी ने आम के चटनी,। ह । बड़ा नीक लागे छैय आ ।
अहाँ के तऽ । अहाँके तऽ बड़ा नीक खाना लागै छै आ शाकाहारी मे बड़ा अच्छा खाना छै दालि भात, आ सब्जी, चटनी सलाद ई, सब आओर बतयए ने अहाँके खाना बनाबे। आ जाइ ।
ह इ क तऽ छै खाना । खाना मे बनावे छी कोबी आलू चढ़े छै आहाँ से बात बड़ा नीक । लागै छै ।
के बड़ा नीक लागल फेर कहबू समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस्कार ।
आ से कबी इ मिल तऽ गप सप करब नमस्कार ।